हेलो नमस्कार
आओर बताैयौ हँ का हाल चाल छै छै
सभ नीक छै
आओर बताैयौ न खाना खा लै छी
हँ खा लै छी
कथी हँ हम भी खा लेली कथी कथी खैलियै यऽ
चावल दाल सब्जी
अच्छा अहाँके खुद से बनेलिय हे कि रउआ र पिताजी बनलथिन
खुद से बनाइ छी
अच्छा खुद से बनेली कथि कथि खैलियै है कथि कथी कथि कथि खैलियै है हम भी खा लेली मने रुआ बताइ ने कथि कथि खली या कथि बनली बी
चावल दाल सब्जी खलियै हे
अच्छा
सलाद खैलिय ह यह यही सब खैलियै य
ओ आओर बता तैयौ खानामे कथि कथी आ गेललै हँ हम भी खयली दालि चावल सबजी फिर सलाद खी खीरा खा सलाद फिर उसमे चुकन्दर रहलै हए निीम्बू रहलै हए चाट मसाला यही सभ खयलियैए आओर आओर बतैयौ खाना मे कथि क तीरो ग आज ल बनामे
खानामे हम हर तरह का खाना बना लेते हैं बनालइ छै चावल दाल सब्जी आओर ई उ मीट बिरियानी ई सब
बना ली छै ने
हुँ
अहाँके पढ़ाइ कैसन चलत हइ
सभ नीक छै
अहाँके कोनस क्लासमे छै
हम बारवीं कक्षा
अच्छा बारहही मे छी अहाँके रजिस्ट्रेशन हो गेले छी यह
हँ हो गेल रहे छिय हँ
कितना मे कितना मे करा ली छी
हजार रुपआ लगै छै आब अहाँ केकरा लियै छी
हँ हम भी करा लेलियै हमे हमर तऽ लेलेै चौदह सए रुपैआ ले लेलै
चली
आओर आओर बतै हँ आओर सभ ठीक छै इधर आओर बतैयै उधर आ हँ इधर मौसम मतलब बढ़आ छै मौसम तऽ बढ़िआँ हवा बह हइ तऽ बढ़िएँ छै लेकिन धूप बहुत कड़ा उगै छै रौदा बहुत छै आ ओहि ओनेके अहाँके मौसम उधर के कैसन छै
यहाँ तऽ बहुत गर्मी पड़ै छै
ह इधर भी बहुत गर्मी बहुत जाादा गर्मी होइ छै का करबै आओर बताइयौ
बहुत अधिक पड़ै छै का कही
माताजी पिताजी के समाचार सुनैय ओ लोग कैसन हथिन छथिन
सभ नीक छै
आओर बतैयौ ने खेती बाड़ी कैसन चलत हइ
खेती बाड़ी भी सब नीक छियै रुआ बताई ने
हँ हमरो खेती बाड़ी सभ नीकसँ चलैत छै वैसे उधर गर्मी तऽ बहुत पड़ैत छै तऽ गर्मीसँ राहत लए कोनो पेड़ पौधा लगले छथिन कि नहि
बहुत पहिले लगाए छै अभी इधर न लगाए है
ओहिसे कथि कथी के पेड़ लगैले छथिन
हँम केलेके पेड़ लगाई छी और आम के लगा छी लीची के लगाई छी और ओतऽ न कदम का कटहल का कदम का यही सब
चलियै बड़ा बढ़िआं बढ़िआं पेड़ लगा ले छियै र गर्मी से तऽ काफी राहत भी मिलै होते आ फल भी दै होते ने
अ
हँ पेड़ पौधा यही लाभ छै यही तऽ पेड़ पौधा बहुत मदद करल अइ हमने आओर बतैयउ ने आओर बतैया मतलब आम मे रौआ कोवन आम अहाँके नीक लागे छी
आमे ने जार्दा बीजुक यही सब नीक लगै छै नहि जा
मतलब आम लीची खैलियै ह कि नहि ई सीजन मे
हँ खैली छी
लीची के सवाद नीक छै कि खाटा छै
ठीक छै
ठीक छै ने
हँ
आ आओर बताइयौ न र‌उआ मतलब प कौन सा बिषय लेले बढ़ी र‌उआ
विषय विज्ञान ले छै
अच्छा विज्ञानमे गणित छै कि मतलब
जीव विज्ञान लै छिय हम गणित लियै छी एक्स्ट्रामे
अच्छा एक्सटरा मे ले छी त आओर बताइयौ ख आ आओर र‌उआ खानामे सभसँ अच्छा कोन खाना नीक लगै छै अहाँके
खाना मे चावल दाल सब्जी शाकाहारी खाना काफी नीक लगै छै
अच्छा र ओ शाकाहारी खाइ लै न
आ हँ
क अहाँके मसांहारी अच्छा नहि लागै छै
लागै छै ने लेकिन कम मात्रामे खाइ छी
कहारी खाइ छै ने
हँ
चलि ओ ठीक हइ जाददा खायके चाही शाकाहारी ओैसे गर्मीके दिनमे मांसाहारी थोड़ा कमे खायके चाही ने आओर आओर बताइयौ न उधर एक दो दिन पहले बारिश भए गेलैए कि नहि
हँ होय छै बारिश
मने ज्यादा भए गेलै हे कि कम भेलै
यही ठीक छै मीडियममे जा
मने कमे भए गेलै हे ने
हँ
चलियौ इधर तऽ बारिश भी जादा जादा भऽ गेलै फिर आंधी भी ज्यादा जादा भऽ गेलै बारह पेड़ पौधा गिर गेलै अहाँके उधर पेड़ पौधा गिर रहै कि नहि
हँ गिरल छै
बहुत मतलब कितना लगभग पेड़ पौधा गिर गेल छै
आरे की गिरे छै
अच्छा रौगा बागवानी मे पेड़ पौधा गिरल रहै कि नहि
नहि ह रास्ते के किनारे गिरे छै एक
ओ बड़ा पेड़ रहै
हँ
ओ हम हमरो एगो पेड़ मोटा डाली गिर गेलै ओमे बड़ा आम न नुकसान भऽ गेल बहुत फल लागल रहै बड़ा नुकसान भए गेले आड डार्क तऽ मोटे गिर गेलै लेकिन गाछवा बच गेलै इहे नीक नीक भेलै न तऽ गाछ गिर जाय तऽ एगो आमे के पेड़ रहै समझलिये ही रौआ अहाँके आहाँके खानामे वैसे पनीर टिक्का पनीर बिरियानी ईसभ बना लै छियै
हँ बना लिय छी
चलिआ उस तऽ ठीके बात हइ तऽ आओर बतैयौ ने पढ़ाइ लिखाइ मतलब
सब नीक सब नीक छै नीक छिय
न मने अहाँके दिनमे कितने घण्टे पढ़ाइ करै छी
यही तीन से चार घंटा पढ़ाय करै छी
चलियौ ठीके बात छै तऽ
आओर बत
अहाँके अहाँके कितना पढ़ाय करै छी
हम तऽ दिन मे दस घंटा पढ़ै छी फिर रातिमे एक घण्टा पढ़िक सुति जाइ छी
चलि आ बताइ बताइ
और सभ नीक छै भगवान के कृपा से सभ नीक छै अपन बतैयौ ने आ कहियौ मतलब काली मन्दिर ग रहियै यहाँके पूजा
हँ के रहै छै
हँ हमूँ गेल रहियै रौआ तऽ न भेंट भेलियै कहाँ रहिय रौआ
रौआ रही एगो ओ साइड बा
आ रौआ बानी हमरा एक के देखलिये देखलेलियै
वहि सड मोस करैय छी
अहाँके तऽ बड़ा लजासुर हथिन बहुत लाजाइले रौआ
समझलियै नु हँ रौआ नीक छियै के कहलक हे रौआ के रौआ नीक न छियै
आओर बताउ अम्मी मतलब आ अपने माता पिता को मतलब बाहर न निकलने ऐ दियै ठीक हइ धूप से
ठीक छै
रूधू चलियै ठीक हइ फिर बात करबै समय मिलतै तऽ
ठीक छै
अहाँके धूपमे निकलेसँ पहिले छतरीके इस्तेमाल करबै चलियै